हेलो
हं
हँ गोर लगैत छी
खूब नीके रहू
की हाल चाल
हाल चाल ठीके यय
हं मौसम
मौसम ठीक मैं रैत स टिपिर टिपिर भोर बर्सल रहा
अच्छा एतौ तऽ उएह हाल हइ
हँ
हँ भोजन भऽ गेल कि आब हैत
भोजन कथी हेत बेनी दर्ज हँ हँ भोजन अखन नहि हमर सबके हमर तऽ दू बजे भोजन होई या
आ जलपान
जलपान भेल आय एखने थोड़े काल पहिले कथी हैत हमर तऽ जलपान सएह रहीय
हँ
दही चूड़ा चिन्नी सब्जी भऽ गेल खाना
आब ओहिसँ बड़का की छै अपना मिथिलाके तऽ दही चू चूड़ा चीनी मउ म आँ ओहिपरसँ आम हइ तऽ आर नीक।
हँ, आम कहैत छलए लेकिन आम हम खेबे नहि केलहुँ कहलहुँ ने।
अच्छा, अच्छा, अच्छा आओर सभ
आओर सभ ठीक आई।
खाना की बनल हैं।
हेलो।
अपना दोसरके नहि।
हँ, कि?
दोसरके नहि बतआके छै, धोइएके दियौ। एके आदमी, हँ। खाना की बनल या
ह हमर खाना बनल। चावल मने भात। दालि आलू झिगीके सब्जी साग भूजल
अच्छा, अच्छा, अच्छा। बहुत नीक खाना एहिसँ पवित्र की खाना चाही।
नदीमा भूजल से तऽ कहबे ने कऽ तोरे केललगावसे आल रह हूँ मे कदीमा। अै लै छै, कलमे आती एक पक्का
नै अल कदीमा।
ओ तब कहाँसे लायल रहे हमरा तऽ भेलुी कत सी
नहि कोनो सखी सहेली देने हेतन।
आ कदीमा भुझलब कतनासँ भी भगवान जाने।
अच्छा, एखन तऽ नीक लागैत छै, कदीमा के सब्जी, नका कदीमाके नहि।
ज भूजल पाकल सेक पुा हमरा भेटल आग।
वाह तऽ दही चूड़ामे कदीमाके सब्जियो नीक लगैत छै।
वहे ख ह वएह मिट मुगर ज करनीब आलू झिमनी बला सब्जी रसवला कनि खुआबैखन।
अच्छा, अच्छा, ओहो नीक। सब्जी बड्ड नीक आर कहू।
और सभ ठीके ठाक हय।
अखन कॉलेज नहि जाइ छै कि।
जैतियै नहि अनठिया तब सोमके जेबै।
ह।
प्वइन तान हो लगलैन कहले स्वइनी की जाब सौ।
अच्छा, हँ घिन घिन मोनो करै छै, मेन बात
एहिहि दुआरे लेट भऽ गेलै।
थोड़ी बारिशमे आबै छै तऽ।
अबै छै थोड़ बहुत कले तल विकास
अच्छा। हा।
आओर सभ ठीक छै?
हँ, ठीके ठाक आइ विशेष की रहत इएहसभ बात अइ। एखन आरामसँ। पोतऽ नाटक कऽ कऽ नहि खाएंगे न खाएंगे कऽ कऽ एखन खा क मम्मी बलजौली ठोक ठाकके सुतबे छनि।
स्कूल नहि जाइया?
काल्हिसँ काल्हि नहि परसूसँ सोमसँ।
पाँच हजार
हँ सोमसँ
बाबू दू घंटा ओहिठाम बैस जेतै तखन बढ़िआँ रहतै स्कुल पकड़ ले तऽ मैथ इंग्लिश बढ़ियां पढ़ा देेथि ओहि ठम परो किया नहि हेतोउ तऽ बढ़िआँ मैथ इंग्लिश पढ़ा देथिन तऽ
हँ
अखनो ठीक छै हुनकर मैथ इंग्लिश ह टाइमो पास भ जैतय कोनो एहिठम कोनो कोचिंग मे
हँ अच्छा आब नहि कहि सकै छियै ई बात पूछयके हैत तखने हैत
हँ स्कूटी से नहि ने पच नहि जे पैसा लथि न पो चिल जेतता लंच पैकक कऽ
हँ
ओतयसँ दू बजेनेताह खेताह फेर आराम करताह बातचीत करताह टाइमो पास हो जेतह
हँ ई तऽ हैत अखन तऽ फेर कोन गमला एयला प्लास्टिक के बाल्टीन एते टटा ओहिमे भरालक खाद पानि माटि आब ओहिमे हैत कि से एखन नहि जानकारी अइ लेकिन कीन कऽ दोसर कतय ऑनलाइन
केना केना देल केना
अ शायद पाँच पाँच गो छै कतेमे भेटलैए नहि कहि सकैत छिय हम चौड़ा ओय मे पाँच गो खराब छै पाँच गो चौड़ामे जेना अथि चङ्गेरा होइ छै
हँ
तेहन पाँचटा आ पाँच गो बाल्टीन सनके कतेमे ऑनलाइन मंगेला हा एक सए साठि रुपैआमे दस टा
दस टा
हँ
तऽ हमरो ऑर्डर क दिअ तऽ
ऑफर रहै ने।
ईहन क हमरो एक सए साठि रूपयामे दस टा
हँ प्लास्टिक के अथी डबल फोल्ट मे पन्नी अथी प्लास्टिक
ह प्लास्टिक बैग बला
हँ हँ बैग वला बोरा जका नहि होइ छै
हू ह
बैग
हूं
एना हम छत पर जायब तऽ वीडियो कॉल कऽ के देखा देब नीक लागै छै हेलो।
हँ तऽ उएह सुशील ठाकुर के पाछा कऽ देथिन आब सुशील ठाकुर के पार्किंग के पासा कऽ देथिन हुनककर कहाँ जादे स्पेश छै छत पर
ह ह ह ह हुनका छत पर तऽ बहुत चीज छनि
हां लेकिन ओते तोरा एतै चौरा लंबा चौरा नए
छत हुनकर।
हँ।
हमरा से लम्बा चौड़ा छन ने।
न तोड़ा छोट छै
हमरे एतबे जमीन हुनको छनि लेकिन हँ हुनकर चौराई मे छनि हमर लम्बाई मऽ छै
हँ हँ।
हँ, लेकिन हुनकर डिजाइन अलग छनि आ हमर डिजाइन अलग छै
रूम हमरा बुझायल एक दू तीन गो रूम छै
हँ तीन गो बेडरूम एगो किचन आ कनिगोे पैसेज। ओकरे घेर के पूजा रूम कऽ लेलथि ओ किचेन के गेट पर
ह।
हू, आ दुगो बातूम। इएह छनि बीच मे डाइनिंग रूम छनि
बीचेमे।
बीचेमे। लीचेमे सीढ़ी छन।
ह।
हँ, ठीक छैन, अपना अपना लेल अपन नक्शा सबके हँ त करलहुँ तेकरा लेल बहुत नीक कि नाय
जी।
जकर जेहन नक्शा अइ तकरा लेल तऽ सेहा बहुत नीक आओर सभ
आओर सभ ठीक है अ समुदाय कागी के ओत भेटलै अथि एक बहिन केँ डरकस एक बहिन केँ हौसली एक बहिन केँ
छै। दर्कस असरफी जा
तखन तऽ बड्ड नीक भेलन ने सभ। के सभ चीज भेट गेलनि खुशी, खुशी आबि गेलथ
हँ, कोन बहिनके असर्फी भेटल कोनके डरकस भेटल कोन केसे। पापा
ओ तऽ डरकससँ, नीक तऽ जिनका असर्फी भेटल हेथन तिनके बड्ड नीक आ जिनका सोनाके हौसली भेटल तिनके बड नीक।
नहि, नहि सभ चाँदिके सभ चाँदिके सभ चदी।
ओ अच्छा चाँदिये के पहिनेवला तो सर्फी एक भरके चाँदीक के भेलै तू कोन बड़का चीज भेलै
तऽ सर छोटके सारफी।
ह, चार। तऽ बड्ड नीक दान-दहेज भेटलै विवाहमे भतीजाके। वए न कहलिए बड नीक दहेज भेट लनि हँ, आ।
काल दूरागमने रह दू चारि दिन रहबै काल
अच्छा अच्छा एखने एयलैथ हँ
एखन केना काल दुरागमने रहै।
ओ तऽ ओतेहि एगो भेट जा अपन बेटोके बिआह केह अइ हइ
भे डिजाइन तो नेत
हँ, भैया लड़कीके अभाव बड्ड छै, ठीक छै।
मैथिल मे लड़की क अभाव भ गेलै बहुत
सभ कास्टमे एहन बात नहि लेकिन अपना मैथिलमे सभसँ ज्यादा।
ब्राह्मणमे सभसँ जादे छै, ओर जाक देखने छै। ब्राह्मण ब्राह्मणमे गरीबी रहै पढ़ल लिखे बुझी भी जाइत रहै। सब अल्ट्रासाउंड कड़ा कड़ा के नास करवा देलके आब एकर परिणाम भेट रहल छै
अखन देखबक जहाँ तहाँसे सभ कहि रहल अइ हमरा बेटी। बेटाके बिआह करा दिअ तऽ हमरा की करा दिअ चारु तरफ एकरे खाली आबि रहल अछि।
ह, ह।
हँ अब ई केक केकरा के कोन बेटी वालला के एतै जेते लोकके बिआह करय के बिआह थोडा के जहन बेटी वला बजै छै, तखने ने केओ लड़का बतबै छै, आय
आ बेटियो वाला हरारी करऽ ल चाहे छैत पहिने। तैयार रहतै सभ रग खेती कोन है बाप जब तक दै, बाप जब तक क दै, तब तक क दै
हँ हँ हँ जतऽ माई बाप कऽ दे ओ भऽ जाय लड़कियो लोक निर्वाह कऽ ले पहिने। आ केहनो लड़का रहौक नीक। रह बेजा रह जेकासँ माय बाप हाथ धरा देलक ओहिपर निर्वाह केलक। नहि, आब माय-बापक धराइत ककरो पर नहि रहैत आ नहि लड़की जाएत।
कोनो लड़की गाम पर आब रहय नहि चाहैत छै।
हँ, हँ सभसँ बड़ा।
सबसे बड़का
सभसँ बड़का जब कोनो लड़की नहि छै। चाही जे हम बिवाह होइ आ दस आदमी के सेवा करी
आ सास ससुर लग रहि हँ आ सास ससुर कऽ सेबा करी सीधे कहे छै बैग उठाइए और चलियए
चलिए टाटा बाय बाय
आ सभ समुद्रकेँ समुद्रमे छोड़ि दिजिए।
हँ, नै। सभके अपन अपन लेल ठीक छै।
इहे त जे बात चल रहलै से कहै छियो कहिय
हँ पहिनेमे एखन में आकाश पतालके अन्तर छै आं
यही दस साल मे मैथिल ब्राह्मण के घर नय भेटतेै इ सब मे सब पलैन क देत एकोगो नय आ नारायण जी के कनिया न रह चाहे त किया हम रहब हम बम्बे मे हमूँ कमाबो ओहो कमाबेत गप दैत हम हमर धिया पुता बपजेठ बना लेब
ई बातो सहिए कहै छै
आँ
ठीके कह
इरम्बा ए तऽ हम एतऽ किए रहब परजेट जेना र एत बा खेत पथार बेचल लेल छलैया ओ विकम्बा
हँ
त सबके उएह हाल छै कि सबके उएह हाल छै
हँ
ह
अच्छा उएह ने कहलियै आब पहिनेवला जुगे जमाना हइट गेल
अन्यथा
पहिने रहे गार्जियन हाय हाय खेत खाली कीन ई बुझे आ बुझइ छैसे लोग जे शहर घुमु देखु पहिरु ओढु
करू अपना हिसाब रहू ककरो अथीमे दवा ककरो दवा मे नय रहब
हँ
आब सेज बैंक हंड्रेड परसेंट उाहे भ गेलयै
हँ आब पहिनेमे एखनमे आकाश पताल अन्तर यत
उल्टा सीक सिधे उल्टा
आँ इएह दहक हमर सभके नीक जिन्दगी बीत गेल जेहन सभ माय बाप बिआह क देलक तेहन सभ अपन निर्वाह क लेलहुँ वएह ने कहलियै अपन माय बाप के अपन बच्चा